की हाल चाल
सब बढ़िया छै अपन कहियौ
अपनो बढ़िआँ अछि
सभटा भऽ गेलै भो जलखे पन पिआइ सभके तैयारी भऽ गेलै सभटा
सभटा भऽ गेलै हमरा सबके पूरा परिवार मे छै जे सब नओ दस के बीच मे सब जलखे करै छै
हँ
साढ़े चारि बजे हमसभ उठै छी चारि साढ़े चारिमे दस बजे तक बहुत हमरा घरमे पुरष सभ सभ गेलथि हिनका छओ बजे रहै छनि जाय क
अच्छा दस बजे तक तन तऽ खेनाइो पिनाइ बनि जेतै
सभटा दस बजे तक हमसभ निश्चित निश्चिन्त भऽ गेलहुँ
निश्चिन्त भऽ गेलहुँ लेकिन एकटा बढ़िआँ होइत छथि फायदा दुपहरिया लम्बा होइत छथि
दुपहरिया बहुत एक बजे तक फेर कोनो काज नहि अय एखन से पूरा निश्चिन्त छी आ एक बजे के बाद फेर तकर बाद नहि भेटैत छै समय
हँ सभ आयल बच्चासभ इसकुलसँ ह
हमरा ओतऽ माँके छनि जे नओ दसके बीचमे जलखै करबे करू तऽ हमसभ सभ हमर माँ छथि साउसु दियादिन
अच्छा सभ केँ सङ्गे रहै छियै
सभ केँ सङ्गे रहै छै
च्छा नीको लगै छै परिवारमे किछु किछु तऽ कखनहु क तऽ बड्ड फायदा बुझाइ छै ह भार नहि पड़ल
फायदा जेहन जेहन मतलब हँ समय परिस्थित कखनहु कालके जे होइ छै गामोमे हमरा सभके सभ एखन तक सङ्गीे छियै
सङ्गै छियै कखनोकेँ तऽ बड्ड फायदा बुझै छै कखनहुेँ कखनहु क ई लगैत छै जे मतलब मने बड्ड भार छै बड्ड करय पड़ैत छै बुझाइत छै
कतहु जाउ आउ ने तखन परिवारमे की होइत छै जे अहाँ निश्चिन्त भऽ कऽ चलि जाउ जेना हमसभ कतहु गेलहुँ तऽ घरक कोनो नहि अछि चिन्ता
भ भ देखियौ संगमे रहलासँ
किछु नहि एखने गाम गेल रही गर्मी छुट्टी मे
ह कोनो दिक्कत नहि चलि जाउ अपन एक गोटा एकगोटा चलि गेलहुं कोई दिक्कत नहि भेल
हम जेना एखन गेल रही पन्द्रह दिन तऽ घरक कोनो चिन्ता नहि रहय
घरके ओ जेती तऽ हँ हो जेती तऽ फेर हुनका नहि कोनो चिन्ता ओ निश्चिन्त भ क जेति हुनका नहि केलहुँ परिवारमे तऽ से बड़का फायदा होइते छै कखन तऽ कखनहु क लागय लगै छै लोककेँ जे मतलब एकदम उएह छै परिवार कोनो परिवार खास कऽ पैघ परिवार तखन चलै छै जखन सबके सोच नीक होइ हमरा हिसाबे
सभ केँ ह
सभ केँ सोचनी
सभ केँ सोच नीक हेतै आ सभ केँ सोच मिले नहि छै तखन अहाँ मिलाउ ओकरा ई भेलै तखन अहाँ शानत हो
हँ हँ
तोरा भेलै तऽ हम शान्त हो तेना
हम शान्त हो हमरा बेर मे ओ शान्त रहै मिलैत तऽ नहिए छै तहन ओहूमे अपन कहामना कऽ कऽ
केना मिलते अपन माय से मिलते नहि छै बहिनसँ मिलते नहि छै अपन सहोदर से मिलते नहि छै
केना दियर
तऽ साओस छै कि बड़ से कि ककरो से कोनो सम्बंध थोड़े रहै छै
कोनो सम्बन्ध तऽ रहै नहि छै सही बात छै कोनो सम्बन्ध छै हँ जकरा संगे बच्चे सब पैघ भेल रहैया तकरा सङ्गे तऽ लोकके मिलते नहि छै
अपनो बच्चा जाय टा रहल ताए तरहक बच्चा भेल
तए तरहक रहै छै लेकिन ओएह छै परिवार संगे जो संगे मिल क रहल तऽ बड़का पूंजी भऽ गेलै
बहुत पैघ परिवार सभठाम न बिना परिवारके तऽ किछु नहि छै
किछ नहि किछ नहि अहाँ देखियौ ने कोनो करू आयोजन कोनो काज प्रयोजन उपनयन मुरन बिआ अपन अगल बगल के लोक रहल लेकिन परिवारे ने आयल तऽ ओ मजा नहि अबै छै
नहि अबै छै
एखने हमरे सभके भेलैए उपनयन तऽ जते तक सम्भव रहै सभके कहल गेल रहै आ जेकरा तक सम्भव भेलै आब जेकरा कोनो बच्चा के परीक्षा होय कि किछु होय अलग बात भेलै चाहे मोन खराब भऽ गेल रहै तऽ सभ एलै सभके सबसँ भेट भेलै एते दिन बाद
इहे मे ने सब जुटे छै कर्तवता ताय तऽ भेबे कयल
त‌एं कर्त्तव्यता भेल
तखन आब की भऽ गेलै न कर्तेव्यता मे एतेक तरहक व्यवस्था रहितो सभके जेना परेशानिए बेसी भऽ गेलै सभके हमरो होइय ओकरो होय छै ककरो जतय गेल ओतयसँ दूटा नीन्दे लऽ कऽ आयल अरे भाय जे छै तैमे प्रसन्न भऽ कऽ आबि जाउ न
प्रसन्न भऽ कऽ आबि से किए भऽ गेलै देखियौ अपेक्षा लोककेँ होबय लगैत छै ने हाथें में सब चीज दिया देखियौ अहाँ हमरा लगैए कोनो परिवार नीकसँ चलबै ले कि किछो नीकसँ चलबै ले अपना आपके ओहि जगह पर राखिकऽ देख लियो सभटा अहाँ ओते कऽ सकबै तहन लोक केकरो से शिकायत नहि हैत तहन बुझियौ ने हे हमरो ओते नहि कयल हयत के नहि पूछल हेत तहन शिकायत नहि हेतै हँ लेकिन दोसर बेरमे रहत हमरा सभकुछ तहिस परेशानी होय छै
तखन तऽ परिवार कखनो कालके अकच्छो लगैत छै बड्ड
हँ तें कहलौ तै सब काम मे अकछ लागतै लग छै तात सब काल मे अकच्छ लागऽ लगै छै आ एना जे ठीकसँ नीकसँ रहल तहन तऽ बड़का हिम्मत छै सब एक दोसर ओड़ाके सुख दुःख बुझलियै सभमे हर तरहसँ मदद केलक एक दोसर के तऽ सबटा सुखे सुख छै
सब टा सुखे सुख छै
हँ नहि तहन तऽ कखनो क अकच्छबोझ भऽ जाय छै नीक सही मने सोचके लोक नहि रहल तहन तऽ बोझ भऽ गेलै कोनो सम्बन्ध बोझ भऽ जाय छै
जे एखुनका जे जा रहल छै जेनरेशन न हमरसभके जेनरेशन जे गेलै ताहिमे एहन एहन घटना बहुत किछु भऽ गेलै
बहुत बहुत
हमर सबके जे जेनरेशन औते पता नहि आब समय बताउ जे हम सब की करबै पुतहु के की बेटी के की करबै से तऽ आब समय कहतै एखन तऽ समय नहि एलै हेँ तऽ ई जेनरेशनवला सभ बहुत किछु सीख लेलकै हँ
बहुत चीज सिख लेलकेय ह
जे एना करबै तऽ ओ नहि टेरत
आ आब के ओ समय ओने छ ओ जे चाहबे अपन साउस हमर साउस हमरा स्गे एना केेली तऽ हमहुँ ओहिना करियै
सएह चीज अपन बुद्धि एते खुजि गेलै ने
हँ
जे आब ओ बुझि गेलै कि जे आब एना करबै तऽ नहि चलतै
नहि चलतै आब आब से भऽ गेलै इएह बात आब नहि चलतै काज आब कनि
छले पहिने ते देखियौ ने परिवार मे कहै ले तऽ एक रहे छलै लेकिन कते सतबै छलै
कतेक सतबै छलै सभ बहुत घरमे बहुत बेसी बेसी घरमे साह रहै
बेसी घरमे उएह छलै जे कखन एक दोसरके अलग अरे भाय बेटााक के बियाह करौलियै तऽ किया अलग करबै रहऽ दियौ ने एके मे रहै ले ने बियाह करौलियै हेन
आ पुतोहुए से ओते शिकायत किया बेटा केँ अहाँ बियाह करेलियै तऽ सोचे ने बियाह जे जे पुतहु आयत ओकर बाल बच्चा हेतै हमरा पर रहत तऽ इएह छै अपना सभमे जे कहै छै जे परिवार भेट गेल हँ
तऽ एहि सभ कालमे परिवार खराब लगै छै ओना तऽ सभटा सभचीजमे जरूरिए छै
चलेनाइ बड बड़का कला छै जेकरा दूटा तीनटा बेटा बेटी छै बेटी छै बेटा छै पुतहु छै सबके सामंजस्य बैसेना है आपस में एक दूसरा सङ्गे
दुनू के दिक्कत छै सउसो के रहनाइ दिक्कत छै पुतौ लग आ पुतोहुओ के रहनाइ बहुत दिक्कत छै सउासु लग
के रहनाइ दिक्कत छै तैं आब देखै छियै बेसी लोको सब अपन असगरे भागय लगै छै नहि छै
हँ करिते छै से ताहि दुआरे देखियौ ने बच्चा सब आइ काल्हिके बच्च बच्चा सब केहन भऽ गेलै हन चिन्हबे नहि करत ककरो अहाँके ककरोसँब आबक बच्चा ककरोसँ गप नहि करै छै
ककरोसँ गप नहि करै छियै नहि गप्प करत नहि अहाँकेँ बियाह दान करबय लए तहियो नहि तैयो ओतबा दूरसँ गप्प करत ओ जतबा लोकसँ छै मने आब अपन पितियो भाय बहिन सगे रहै छै तऽ दोस्ती हेतै तऽ से बड़ बढ़िआं चाहे अपन जे अपन हेते ओकर जेकरा सगे रोज में रहे ततबा समान मिले छै त
बस
सबसँ नय गप करय चाहै छ बच्चा सब सबसँ न करै छैगन त से छै आ आइ काल्हि तखन ओहि चक्कर मे परिवार के जिम्मेदारी लेय चाहैत छै जिम्मेदारी तऽ बड़क टाके अच्छा को नहि लेबय चाहै छै बच्चा सब बियाहे नहि करय चाहै छै अखने काजमे क
जिम्मेदारी ले छै तकरा सबटा कपार पर ठुकियो देल जाइ छै
सब टा कपार पर ठेपो देल दै छै ई कऽ लेथिन तऽ हिनका कहिये दियनि जे नहि करथिन तिनका को किछु नहि कहै छियै जे कऽ लेथिन तिनका सभटा कहने जैयौन तऽ कनिक सेहो छै तऽ सेहो छै परिवारके चलबामे एकटा ओहो एकटा काज छैै बड़का
सेहोसभ एकटा परेशानीके कारण भऽ गेलै हेँ
परेशानी छै सेहो सब परेशानी छै सह
तै दुआरे
तऽ बड्ड कठिन छै परिवार चलेनाइ जे जे रहैत छै जे कऽ लैत छियै सएह बुझैत छै जकरा बुते बढ़ियाँ सँ कयल होइ छै कऽ लैए अपन जेना तेहिना परिवारके खीच लैए अपन
कतेक कोटा देखावटी मे जाइये कतेक गोटाक के सहीमे करय पड़ैत छै आ जे नहि करैया ने से निश्चिन्त छै ओ सबसँ खुश हो छै ओकरा कोनो नहि छै ओकरा
आ ओकरा इहो नहि आभाव मने इहो नहि ज्ञान छै जे लोक खराब कहत नीक कहत जे कहत हमरा जे ठीक लगैए हमरा जे ठीक लगैया हम सएह करब
ओ अपन सभटा सोचके छोड़ि देलकै
छोड़ि देलको परिवार मे कोई कहे न कहे करे नहि करे हमरा सबसँ कोनो
कोनो कोनो चिन्ता नहि छै ओकरा बस अपने बर बच्चा
बस
आ बाद मे जे बड़ो बच्चा हटलै तऽ ओकरो से कोनो चिन्ता नहि
ओकरो से कोनो चिन्ता नहि अपन हटि गेलै
ओ पर ओहो खुश छै चारि दिन आयल तऽ बड बढ़ियाँ चारि दिन मे तऽ सब नीके लगतै कआकि बच्चा सब दूर भऽ जाइ छै तब वएह चारि दिन लगऔते पाँच दिन ल औते दस ल ओ बेस थोड़े होते आ जकर बच्च बच्चा सभ दिन रहलै तकरा पचास टा चीज
आ तकरा बच्चो अकछ लागे लगे छै बच्चो अकछ लागे लगे छै माय बाप के आ भेलै अपन अपन ढंग से जियै के अपन ढंगगसँ जिऽके सभके मोन आब कनि सोचो बदलि गेलै हँ कनि आरामेसँ किया नहि रहब कते अहाँ ले परेशान होउ हम दुनू बात भऽ जाइत छै बच्चोकेँ भेट जाइत छै माय बापके सहारा तऽ ओकरे पर फेेकैत रहल सभटा चीज नहि भेटल तैयो अपन तऽ सेहो सभ बात कनि भऽ गेलैए
बहुत बस
सेहो सब भऽ जाइ छै
लखन आब एकटा चीज छै जे कनि जियै के अपन अपन तरीका सब के बदल गेले हे
बदैल गेलैै के बदलि गेलै ये
कियकि एते सुविधा भए गेलै ने परेशानी कतबो छै तऽ सुविधा भऽ गेलै चलू छोड़ू आब के ओते अथी करत हँ तऽ ओ एकरा कम से कम कोनो जतबो काल ई ठीक छी ततबो काल तऽ जी ल यए कियकि आब तऽ सभ तऽ किछु ने किछु तऽ छैहे परेशानी
छैहे सबके परेशानी छै सबके परेशानी छै जीवने परेशानी छै सबके पहिले की रहै कम चीज रहै परिवारो बड़का रहै छलै तैयो लोकके नीकसँ भऽ जाइत छलै आब भए गेले ये चीज बड्ड छै सुविधा बड्ड छै लेकिन केकरो माछ मे शक्तिये ने छै जे परिवार के संगे बान्हि कऽ राखि सकै
आ फालतू काज आब काजे देखियौ ने पहिने की होइ छलै एक बेर खेनाइ बनल अहाँके सभ खा लेलक दालि भात एकटा तरकारी भुजिया तरुआ जे बनल जकर घरमे आब से नहि छै जै टा बच्चा
आब तै रङ्गके चीज बनतै तै रङ्गके जलखै
तेते रंग के सौ सलक खेती बऽड़ऽलक खेती अपन ते जीत खतमे भऽ जाय छै से कोनो बाते नहि जे बनल ताहिमे जे बचल छिय से खा लिअ
से खा लिय से सब तऽ छैहे बहुत
आनो तरहक काज छै पहिने छलै जे पिठार पीस लियअ अङ्गनामे सीलौट कऽ धो दियौ आब तऽ से नहि छै ओहो मिक्सीमे जे पिसू फेर मिक्सीके धोउ सुखाउ बेसी मेहनत छै
आब भऽ गेलैया जे सुविधा बड भइयो गेलैया लेकिन ओहि सुविधा सङ्गे अहाँके लागहो बड्ड पड़त
बहुत परेशानी भऽ गेलै या
सब चीज
ओहिसँ नीक पहिने जे माटिक के घर छलै तऽ एते दाग दुग तऽ कतहु नहि लगै छलै
किछ नहि रहे किछ नहि रहै
जतऽ ततऽ जे हरायल छै हरायल चूल्हा के पोछि दियौ चूल्हा पर खेनाइ बनाउ
निप दिऔ
कोनो नहि या खबासनी एल तऽ ओ सभटा कऽ देलक आब तऽ ओहो तऽ अपने करू
एक बेर झारन बारू भऽ अथी भऽ गेलै झाड़ू लगलै भऽ गेलै
भऽ गेलै
आ साफ भऽ गेलै माटि से निप दियौ गोबर स निपा गेलै
आब तऽ ओहो गोबरसँ जे नीपब तऽ अपने ने निपू के निपत
ओ अपने नीपू अपने नीपू